हेलो
हेलो
की हाल समाचार यै
ठीक छै यौ राम लल्ला बाबा ठीक छौ
हँ ठीक छै हँ अपन कहियौ
हमरो ठीक छै
आओर सब कहियो की होइ छै
और सब त एखन आराम करे छी कह पी लेलु
आओर खाना पीना भेल
हँ भेले ये आधा घंटा पहिले खेलु हे
हँ
खा पी कऽ
हूँ
लिपट से ऊपर आबि कऽ
हँ
आखन आराम करै लए बठलौ हँ तऽ आहाँके फोन आब गेलै है
की खेलियै
ऐ
हँ
की कहलियै
बुझलियै
रोटी आलू मटर के तरकारी चटनी आर सलाद
वाह बहुत बढ़िया खाना खेलहु हे तब त
हूँ
की कहलियै
बहुत बढ़िआं खाना खेलु हें तब अहाँ
हँ बहुत बढ़िया खैलियए खा कऽ फेर दस मिनट चललू हे जे खा के
हँ हँ
हू
अ लिफट से गेलियै ऊपर
हँ कनि दस पन्द्रह मिनट चलि लेलहु हेँ जे खाना पचि जैते तऽ दिनमे दिक्कत नहि हय
हूंम्म हूंम्म नहि से तऽ ठीके कहलू अहाँ
आहाँके भेल खाना पीना
हँ हमरो भेले रोटीये तरकारी भेले और किछ नहि
कथि भेलै
रोटीये तरकारी
अच्छा अच्छा अच
आओर बैट बॉल होइ छै कि नहि
रोजे बैट बॉल खेलै छियै की तर जे होइ छै हूंम्म
और इम्हर मौसम केहन अय
मौसम तऽ सुहाना ही एकदम कखनो पानि होइया कखनो मस्त तऽ को दैय कखनो एहन करैया कि लाका लकय लगैया बिजली करके लगैया
आ इम्हरो इम्हरो आहाँके खूब बारिश भेले खूब डेली एकदम ठंडा ठंडा पानि हेत बढ़ियाँ से मजा से सुत तु अपन खाउ पीउ बढ़ियाँ से चैन से सुतू ऐसे अहाँके गर्मी लगते नहि छै तऽ नीन्दो भके जे छै ने खूब हेत हेलो
भोर मे केतेक बजे उठि जाइ छियै
अरे की कहू यौ पूछू नै अहाँ डेली अहाँके लेट भऽ जाइये डेली नहियो तऽ नहियो कम से कम बाजि जाइये सीधे अहाँके नौ नौ बाजि जाए सीधा सीधी
होलो
आहाँ सब केते बजे उठे छी
न सब तऽ सवेरे उठि जाइ छै हमरा कनी भऽ जाइ ये लेट छौये बजि जाइये
ओ
हँ पर डेट एना सब चाइरे बजे उठि जाइ छै हमरा लेट भऽ जाइये छ‌ओ बाजि जाइये
छओ बजे उठै छी आ सात बजे जाके फेर सुति रहै छी
ओ नहि तऽ ई आओर एक बार अगर अहाँ उठि गेलु तब नहि सुतू हमरा तऽ की कहू नींदे नहि खुलैये जा सीधे नौए बजे नींद खुलैये तऽ हर बर हर बर क क नास्ता तास्ता कऽ कऽ जल्दी जल्दी जाइ छी
ओ
नहि नहि तऽ खायनए पियैमे हड़बराएब नहि आरामेसँ खायब
हँ से तऽ छै है खाय पियए मे हरबड़ाइ नै छी त बात करू अहाँ से ओ नहि हरबड़ाइ नै छी अहाँके बस एक टा बात कहलू हें एने एने एना कर दै छै
यही कहलू है खाना पीना हमेशा के चाही
हँ हँ
प्रयास करू नो ए जे बजे ह ने त आठ पैंतालिस तक उठू
हँ
पन्द्रह मिनट बहुत नीक होइ छै
समझलियै
हँ हँ समझ गेलियै
हूँ
आब पूछे के आओर सब ठीक हइ तऽ लेट भऽ जाइया मतलब सुतै कतेक बजे छियै
हम अहाँके की कहू ई तऽ कहियो बारह बजे कहियो दू बजे कहियो तीन बजे कहियो पाँच बजे भोरमे जाई छी सुतअ एतेक जादा लेट भऽ जाईया आउ
हूँ तऽ पाँच बजे भोरे सुतय के अथि तऽ आराम सँ उठले रहू राख राख कऽ कऽआब फेर सुतब
नहि यौ दू घंटा अगर नहि सुतबै ने तऽ भरि दिन दिमाग पूरा होइ छै कि माथे पर नीद लगैत छै कखन गिर के सुतल जैब इनाम हो जाइत छै
ह
समझलीयै
हाँ काल्हि तऽ काल्हि तक छुट्टी हेयत काल्हि तऽ रवि छैये
हँ काइल तऽ छै छुट्टी लेकिन दिक्कत ई छै ने
की छै दिक्कत
दिक्कत छै कि अहाँ के काल्हि अहाँ के नीन्द नहि ने हेयत ओ काल्हि सबेरे नींद खुलि जायत ये दिक्कत छै
ह
कल्हि तऽ सबेरे नींद खुलि जायत
तऽ काल्हिके की प्रोग्राम छै
कल क सेम प्रोग्राम छै एखन अहाँ के समझू तऽ पढ़ाई लिखाई तऽ होइते नहि छै चौपटे भऽ गेले पढ़ाइ लिखाइ
हा
आ चूजे जे छै से खाय पियए छी आ सुते छी बस
ना ना ठीक करै छी पढ़ाई लिखाई सँ किछु भेले
नहि से तऽ गलती करैत छै पढ़ाइ पढ़ाइयो लिखाइ कनि करके चाही की करबै हाँ एलिखाई करहे पड़ते
हाँ
हँ और सब कहिओ तऽ सब ठीक छै आज के न्यूज चैनल देख और सब कहियौ
और सब ठीके छै आओर सब ठीक छै खेल कूद भऽ रहल छै
ने एखन खेल कूद कुछ नहि भऽ रहल छै बारिश के बजह से बारिशके वजह से नहि होइ छै
ओ लेकिन बारीसँ त इमोरा बहुत
हू आओर सब कहियौ
आओर सब बढ़िया छै
हुँ
और बताउ काइल के नाश्ता पानी की होतै पटा आधा घंटा हँ बढ़िआँ खाना रहे
आलू के परोठा के साथ दही और चटनी
हँ
हँ
आओर तऽ भ गेल दिन मे की खाना उना होतै
दिन मे देखियौ की दैय छै दालि भात भुजिया
बड़ा कम अवा बड़ा कम अवाज आबै य कनी जोर सँ बाजू
नै कनि इम्हर छै ने नेटवर्क कनी दिक्कत बहुत रहै छै समझलियै कनि गाँंव वाला एरिया छै न एना एहिते की नेटवर्क दिक्कत होइ छै न तऽ आवाज के लो कऽ दै छै बुझलियै एहि लऽ अहाँ के कनी धिरे
अच्छा मैच तेच देखै छियै कि नहि इंडिया वाला
अरे इंडिया खतम भऽ गेले आब अब इंडिया के नई देखब जे छै ने ऑस्ट्रेलिया के हम देखैत छी
आब एकी उपाय कर पड़त कि अब जेना वर्ल्ड कप उल्ड कप हेयत न तऽ उएहमे मैच देखब कि सपोर्ट करय लेलए इण्डिया खेलाइ छै
मैच खाली इंडिया पाकिस्तान के मैच देखल जाई क्याकी वर्ल्ड कप मे तऽ अहाँ कऽ
सब छोड़ऽ पड़त हऽ वर्ल्ड कप मेंदेश वाला खेला हैत एशिया कप ई सब देख ब सपोर
वल्को तऽ इह सब चीज मे रहते ने तऽ वल्को में तऽ हगबे करते ने यौ
नइ हमरा तऽ वो बार नहि चीन तऽ वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप तऽ देस ले होई छै ने
से तऽ बात छेबे छै से तऽ छेबे छै
हाँ सब ठीक छै राखै छी
ठीक छै राखू